मकई जे होइ छै
हँ मक्कइ हँ।
हँ तऽ ओ - ओकर की सब होइ छै मकई के गाछ
मकई तऽ दू तरह के होइ छै एगो पीरा आ एगो उजरा। ओ। खीरा आ कइ लोक रोपै छै जेना गहुम धानसभ लोक बाओग करै छै, धान तऽ बाओगो करै छै आ रोपैयो वला होइ छै।
हँ हँ।
आ गहूंम सब जेना बाउग करै छै तऽ मकई एगो एगो रोपल जाइ छै।
हं।
ह तऽ ओहिमे दू रंग के होइ छै पीरा ललका। पीरा उजरा तऽ उजराके रोटीसँ बेसी नीक होइ छै कनी। आ पीरा मकइ तऽ बहुत उपयोग होइ छै लोकके गााय महीसके देलक मालजालके खाइ ले पिसा कऽ। आ पीरा मकई के छै बिस्किटो सब बनै छै।
हँ, दबाइयो सब मे।
दवाइयो सब मे काम होइ छै तऽ बेसी पीरे मकइ लोक केलक उजरा मे कनि कम होइ छै लेकिन महग भेटै छै उजरे।
हुं।
खाय तायमे रोटी सबमे लोकके कनि उजरे नीक होइ छै।
हँ।
हूं।
आ अथि होइ छै पहिले ओकर अथियो ने करै छै, ओरहा।
हँ ओ पहिले तऽ ओरहा होइ छै, रोपे छै एक एक बीत पर लोक रोपलक, एगो मकइ तखन भेल तऽ पटेलक फेर ओकरा। फेर ओकर ओढ़हा होइ छै, लोक ओढ़हा लोक आनि कऽ उसैनो के खाइ छै। पकाइओ कऽ खाइ छै।
हू।
हं आ ओकर मखानी बना कऽ छोड़ा छोड़ा कऽ सेहो खाइत छै। बड नीक होइ छै, हँ उसनो होइ छै। हू।
बेसी खिलजा रहैत हेतै तकरे ने उसना होइत हेतै।
हँ खिज्जा रहै छै तखने उसना होइ छै आ मखानियो जे छै से मतलब कुछ कुछ एसन के रहे छै जखन खीजे तखन आनत, जखन जुआए जाइ छै तहन तऽ लोक खापैरो लोक तखन सुखा गेल तऽ खापरियोमे भुजि कऽ खेलक।
मखानी होइत हेतै।
ओहोँ ओ होइ छै ओहिमे पूरा लावा लाबा जँकाँ होइ छै पुरान मकइमे। तऽ ओहो नमक तेलसभ मिला कऽ नीक लागै छै।
हुं।
हुं।
आर रोटी उलबे नीक होय छै।
रोटी हँ उल बहुत आदमी उलबो खेलक आ बहुत आदमी ओनाहितो। अपन अपन पसन्द होइ छै सभके। खाइके हँ आ मकइके कहै छै जे महुआ जे होइ छै
हूं
ओहोमे कहै छै महुआ, मकई मखानीवला जे होइ छै से दए। क कुटिकऽ खाइ छै बड्ड नीक लागै छै।
ह।
हू।
आ मकई के चूड़ो जकाँ कुटै छै।
हँ चूड़ो जक, उएह ने म मकई आ ई जे महुआ दए कऽ। कुटै छै तऽ ओ चूड़े जका भए जाइ छै।
ओ।
हँ चपटा चपटा दुनू भऽ जाइ छै। तऽ खायमे नीक लागै छलो, बड्ड खाइ छी।
आ उलबै छै, तऽ ओ बौले मे उलबै हेतै मकई क।
हँ लोक आ पहिले तऽ कंसार रहै, आब तऽ कंसार सब नहि। के ओते करते नहि करे छै आब, केओ दूगो चारू। भार लथी, भारमे दै, आब ककरा ओते छै गरीबी जे करतै कनि। तऽ पहिले तऽ लोक क कंसार जाइ कंसारसँ भुजिकऽ आनै भूजा मकई साँझके डेली लोक जाइके कंसार आ साँझके डेली भूजा खेबे कर।
ह्म्म
आब तऽ ककरो नै दाँते छै नै। कंसारे छै आब जेते ल ओते जा कऽ मक् मकई मे ओ बॉल जे आबै छै?
ह्म्म
बॉल से हँ बॉल द दए क भूज कऽ आ उलबा लोक बनबै छै तऽ ओकरो लोक
तऽ ओकरा फेर अपन आन कऽ छाँइट फटैक दैत हेते।
छाँट फटैक कऽ हँ आ तखन पिसेलक तऽ ओहो भेल। आ नै तऽ ओनाहितो लोक क लसगर होय छो ओ कतो लोकके अरबो करै छै तऽ अपन ओनाहिते मकइके छाँइट फटैक कऽ
हुम्म
आ लोक पिसा के खेलक।
हू ओहो लरम कुट दैत।
ओहो हँ क हँ ओहो लइसगर होइ छै नयामे करैत छै। केहन नहि छै नहि नहि छै।
मकई के रोटी कहै छै, जे मेन साग म निक
हँ साग तऽ ह कई के रोटी तऽ सागेके छी बथुआ मुरइ सरिसो सब मिलाकऽ जे लोक साग बनबै छै बड्ड नीक होइ छै हँ। सागे मकइके रोटी भिंडीे के सब्जीमऽ तरकारी साथे ह नहि तऽ अड़िकं के तरकारी साथे ओहियो साथे कहै छै नीक लागे छै। मकई के रोटी हँ लोक खेलक।
ह्म्म आ जा अथी होय छै तऽ बेचयो मे अपन ओ भुट्टो जे बना बना कऽ के जे ओढ़ा बना बना बेचे छै तऽ ओहो मे खुब बिकाय छै।
महग भेटै छै।
हू।
बाहर सबमे तऽ बड महग ओहिमे। भेटै छै बीस रुपआ पच्चीस रुपआ मे एगो भेटै छै। आ पकाइयो क ओराहियओ क।
आ ओकर मकइके जे नेरहा होइ छै।
तकरो काम हँ जारनिमे तऽ ओहो बड्ड काम होइ छै जारनि लोक। पहिले तऽ उएह जारनसँ लोक।
ह आ ताहिमे आ ताहिमे हाथ से छोड़बै छै तहन तऽ नीक अपन लेब।
तहन तऽ पूरा सौसौस रहै छै लेकिन आब के ओते हाथ से काज करतै आब मशीनें में केलक तऽ टुटि टाइट गेल।
मशीनमे टुकड़ी टुकड़ी सबटा भऽ जाइ छै ह्म। आ ओकर अथी होइ छै ठठेर होइ छै।
ठठेरो लोक जारै छै।
ठठेरो के जाल आ कुट्टियो कटे के माल
कुट्टिओ कटाए कऽ हँ मालो जालकेँ देलक आ। जारनो करै गेल बेसी सुखि गेल तऽ ओहो नहि ने माल जाल खेतै।
नहि ।
तऽ अपन जारनो करय गेल। आ आब की आब जारनि करतैथ आब तऽ सब गैसे जरबैत छै। तैयो जे गरीबी छै छोट लोक में से अपन आनलक आ जारन केलक। आ नहि तऽ अपन खेतमे जे रहि गेल तऽ आगि लगा देलक।
ह आ तहन ओकर तर वाल जे खुट्टी रहे छै सेहो लोक उखाड़ि कऽ आनै छै।
हँ ओकरो उखाड़ि कऽ लोक घूर धुआँ केलक। तऽ अपन ओहिमे काम भए जाइ छै।
एगो मकइसँ कतेक चीज हू।
मक्कइके कहै छै जे भातो लोक बनबै छै। कुटि कऽ हँ।
मकइके सुखा कऽ जातमे दरड़ि दैत हे छै हँ। हँ जेनाहि भात लोक बनबै छै तेनाही भात बनेलक ओहिमे कनि। ओहन तरकारी नहि दै छै नहि नहि। अशुद्ध मानल जाइ छै ओकर अनमो के नहि ह नहि होइ। नीक छै मकई आ मकई के खेतक बथुआ बड नीक होइ छै।
हँ गहूँमके खेत से शायद नीक होइ छै।
नीक होइ छै मतलब छोट छोट बथुआ रहल आ। तोड़ैयो मे ने मकैत रहै छै दूर दूर पर। आ साइडमे मकइ खेतमे साइडमे तीसी धन्नी दए देलक सेहो लोक भऽ गेल हूं।
ओ तऽ गहुंमोसब मे लोक दए दै छै किए तऽ। गहूंम सब त पहिले पाकि जाय छै ने तीसी सब
हँ हूँ।
तऽ अपन जा गहूंम होइ छै पहिलेसँ पाकि गेल तऽ उखाड़ि कऽ आनि लेलक। आ लोक अपन केलक आ लोक कनि मनि करैय छैय तऽ अपन साइडमे दए देलक।
हँ अपना जोकर, अपना जोकर भ जाइ छैय ने।
आ तखन अपन गहूँम पाकैय छैय त आब त पहिले त हाथेसँ जोन बोन काटै सभचीज करय।
हू।
आब त मशीनेसँ होइ छैय त अपन
गहुॅंमो सब आब मशीनेसँ काटैय छैय।
सबचीज काटलक आ ओएह अथी बान्हि बान्हि कऽ पुला बान्हि -बान्हि कऽ आ रखने गेल आ दौनी भेल गेल।
ह। आ पहिले तऽ गहुँमसभके लोक शीश काटि-काटि कऽ
आनै तहन
तोहन अथी करे एकहकटा के एकहकटा।
हू। आब से नहि छैय तहन उ मशीन से काटैय छैय त इ होइ छैय राय बेनमा भए जाइ छैय।
हँ-हँ।
तैं ल के हाथ से सबटा फेर एगोगो बिछए पड़े छैय। पूरा सीस जे ओकर दहो दिस छिटा जाइ छैय ने तऽ ओकरा एगोगो बिछैय छैय तहन।
हू।
आ हाथसँ काटैय त एते नय ने राइन बेनमा म
नय-नय जोन-बोन रहय, मेहनत करे। आ जेना धाने छैय तऽ धान के तऽ कते पहिले काटि कऽ आनय ओकरा तहन बोझ क झाँटैय चौकी पर, उखैड़ पर।
तखन फेर ओकरा ढेरी करैय तहन फेर ओकरा
आ कनी मनीजे बचय तऽ दौनियो क लैय
हँ।
तऽ उएह झट्टे पुआर बनि जाइ छलै न झट्टाके जे दौनी करैय बरद
हँ तऽ उएह पुआर बनि जेतैय तैने आब पुआर कहाँ होइ छैय आब त मशीनसँ सब की होइ छैय त।
ह आ ओ बड़का खरिहान रहय तऽ ओ खरिहानमे बीचमे खुट्टा खाम गारि कऽ आ ओहिमे छ गो सात गो बरद क बान्हि क तहन दौनी, दौनी करबे क रहै हुँ। सभचीजमे लोक मशीनेसँ काज करतै अपना हाथक मेहनत करबे ने करत, भोरके तऽ ई धानके जे झाड़ऽ लागे त दहों दिस आवाज फटफट आबैत रहैय।
हूँ। त
आब तऽ किछो ने वएह ओहि टाइममे धान रहैय छैय त उएह शीश लोक समा जे खेलै छैय तहूमे शीसक काज होइ छैय।
ह पहिले त नवका धान ओहिमे अनैय छैय।
हँ।
सामेके लोक अथी करैय ल हँ।
हू।
बर द। ह। दे।
नीक होइ छलनि
हू। पहिले मेहनत लोक करै सभचीज करै आब लोक मेहनत करबे ने। करै छै। अपना हाथ।
हँ। आ धानो के अथी रहल पुआर रहल त लोक के जरबैयो मे।
जरबैयोमे हँ। मालो जालके कुट्टी कट कैटा कऽ देलक
हँ। आ हरियर झट्टा रहैत छै। तऽ से तऽ ओनाहु खेलक मालजाल।
ओन। लोक के सेर उठगाके आ सुतल एह
हँ। हँ। पुआर जे।
ह। हँ। मालो जाल के दै छै, नीचा मे। छा देलक ओहि परसू तऽ बेसी
हँ। गरमाइ होइ छै, ने गरम रहै। छै। बढ़िआँ होइ छै। किछु नहि। छै, सब चीज छुटल जाइ छै। आ कनि मनी जे झट्टा रहै। तऽ लोकके खरक घर रहे। ते ह। पर में बोझ बन- बन कऽ पुल्ली बना- बना कऽ दऽ दे हँ। ओहो अपन घर ठंडा रहैत छल। टाटो बनबै में लोक झटा कऽ हठी बाँ स क। करची सब देए काऽ ओ देए दैय तऽ टाटो बनैम भऽ जे। ओना तऽ टाट ब त बनैय छैय त वेह खरही।
खरही आनैय छ हँ तऽ खरियो होय छै अमा सब न खरियो होय छै तऽ ओहो जखन पाकल तखन लोक काटि कऽ आनलक तहन
हम्म।
लो क पाठ खरक बनि
हँ ए म त बाँस को बाँसो के जरूरी हेत। से जे फठी बन।